हँ सखि ठीक छै अपन बताबू
बस हमहूँ नीक छियै कतय छियै अभी
अभी अभी गाँव आयल छियै बच्चा सभके छुट्टी रहै ने स्कूल में हँ सास सासुर अपन आयल छियै अभी अभी ते स्कूल लेकिन आब चलि जेबे स्कूल खुल जेते लेकिन आब अभी एतय फिलहाल छियै एखन
अच्छा
हमहू आयल छियै हम अपना एतय आमो आर के टाइम रहे आमो लिच्ची लिच्ची और त खतमे भय गेलै आम के टाइम रहय आम आर के पेड़ मे रहय तऽ कहलियै चल बाबू कीन कीन कीन के जे खेते जे अपना गाछ मे रहे
हँ
चलि चलि गाम पोखरि उखरि यै तऽ बच्चा सब अपना ओ मछली उछली अपना निकले छै अपन खाइयै आमके रह हँ आम रहै आम
हँ बौआ सभके नीक लगै छै माछ
सब मे मत पूछू मत पूछू सखी निके टा नहि लागे छै बड्ड नीक लागे छै एते नीक लागे छै कि से तैयार तैयार इ हैब ने त कही कही समान सब अपन अपन चोरा चोरा कर मम्मी तऽ मिलता ही नहि है कैसे चलेंगे मिलेगा तब ने चलेंगे
आ यैय देखियौ
ओ हम उठबे नहि करत नहि उठत बोलत मम्मी आज रह जाओ न प्लीज आज रह जाते गाँव मे मन लागे छै दशटा पाँचटा बच्चा अगल बगल के सब तऽ बाहर नहिए ने बहुत वजन रह छै गाँवो मे रहे छै ने बड्ड मोन लागै छै हम हँ हँ ओ मत कोन कोनो दिक्कत यहाँ पहुँचियौ आ वहां दोस्त सब तैयार रहै छै
बस ओ तऽ ओही मे तऽ मन लागै छै बच्चा सब के ओताय एकदम खुलल खुलल भेटे छै एत तो बन्द बन्द कमरा मे रहे छै आ ओता तऽ
महिम नहि हने हँ ओते तऽ कोनो दोसर कोइ नहिए सब अपने अपने जतना भेल अपना गोतिया दियादरके रहल सब आयल बच्चा सब खेलय लए हमरो बड्ड नीक होइयै बड्ड ओते जाय छी तऽ एते आराम मिले या मत पूछ एते ते सब काज अपने खड़ा पड़ै है ओतऽ जाइ छू सखी हँ ओते जाइ छौ तऽ जाइ से पहिनए दू टा बैठल रहै छै लेडीज बैठल रहे छै हँ काज करे ले बइस ह बइस बैसल रहत आर ओकरा बतैयो अहाँ बतेने जेबै सब काज आ नहि देत एको काज करे दुल्हिन यहाँ बैसु यहा अखनी बैसु अखनी ने अखनी यहा आयल छियै हरान भए चाहि पो पानि प चाहे पानिक के व्यवस्था कय देलक आ बस तुरन्त मे फटाफट पहिले किचन के झाड़ झूड़ पोछि पाछि के सबकुछ कऽ देलक दूध आनि कऽ गरम कए देलक ह पानि आनिकऽ पानि डिब्बा साफ करिक पानि ढारि देलक मतलब देखियौ पानि चाय मिल जाइ छै ने शरीर के कुछ राहत मिल जेकरा चाय के आदत छै ह तब कुछ देर दू घंटा जे नहियो मिलै तऽ कोनो बात नहि
कोनो बात नहि सहिए बात छै तू अहाँ के गांव गाँव कितना समय लागे छै एतय से जायमे
एतऽ से जाय आबै मे अपना गाड़ी से जाय छियै तब ते दू घंटा डेढ़ घंटा दू अढ़ाई घंटा दू घंटा डेढ़ घंटा लागे छै आ मतलब बस से जाइ छियै ने बस से जाइ छी तब टाइम लागे छै चारि घंटा लागि जाइयए बड्ड दूर दूर तऽ यै बहुत दूर यए लेकिन मतलब गामं घर के एगो होय छै ने रोल वातावरण सब कुछ बड़ा बढ़िया यै गाउँ के विकसित गांव ये ब्राह्मण के बस्ती यै बहुत विकसित गांव सब हमरा गाँव मे बहिन आई ए एस आई पी एस सब मिलत सब देश विदेश आ कए गो दूगो तीन गो तऽ गांव में डी एम छै बुझलियै बहुत विकसित गाँव ह गाँव घुसबै ने तऽ ओ अभियो एहन छै के सौ दू सौ बीघा जमींदार तीन सौ बीघा जमीन्दार अभियो यहाँ के भेटत ओ गाँव में
हँं तऽ ब तब तऽ बड नीक गाम छै आहाँ के
बिजली सब कुछ के एते नीक साधन रोड गली गली यहा घर तक यहां के आंगन तक रोड दुआरि तक त रोड बनले ऐत तब ढलैया मे यहा अपन कुछ खर्चा क दियो तऽ अन्दर आंगन रोड ओकर एकदम पिचिंग खूब सुंन्दर अभी ढलाई वाला नहि चल हे ने
हँ हँ हँ
ढलाई वाला रोड सगरे खूब बढ़िया सब कुछ आब तऽ जाने छियै सखी मेन छै की कि से गांव आ बाजार में कोनो अंतरे ने रहल टी वी फ्रिज वाशिंग मशीन मकान के घर सब कुछ यहाँ जेना बाजार मे रहे छै कोना गाँव मे रहू साग सब्जी खरीद क आनू राशन राशन खरीद कऽ आनू सबकिछु खरीद कऽ आनू आ जेना बाजार मे रहै छ खेतना गाँवमे आ साग सब्जी लागल यै खेत मे खेत पथार मे लागल यै तटेदार बटेदार सबकुछ आनि के तोड़िके काटि के बना देत
हँ तब तऽ नीके छै देखियौ तब तऽ आदमी के गाँव सही बात छै शहरमे रहैत छै असगरे रहै छियै ने केकरो से बात न चीत आइ कल्हि तो सब रहै छै अपने अपने अपनेमे ककरो के ककरोसँ लगावे नहि छै आ गाँव घरमे रहै छै कि अपन दियाद सब से मिल लों बातचीत
ह तनी देर के लिए देखियौ तनी देर के कोइ चीज के रह टेंशन रह परेशानी रह तऽ मेन छै कि देखियौ आ किछो हत आपातकालीनमे तऽ दौड़बो उएह करत छै कि नहि हमरा सभके हमर सभके रूल य अपना आर के अपना भााय भैयारी जबह जमीन घर दुआरि बर कुछ ने कुछ परेशानी हय छै ने अपनामे कुछ भी अपनामे मुँह फुलाल रहल लेकिन बाहरी टोला ओहि टोला दोसर जात हुए या बाहरी कोई हुए अहाँके कोइ परिवार के बेटाके बेटीके कोइ पता मतलब कोई भी चीज पर कोइ यहा कोई अंगुली नहि उठा स सकै अहाँ बैसले रहबै दियादु के लो जाय के चूड़ देै छै
नहि तऽ देखियौ परिवार एकरे कहल जाइ छै होबाके यही चाही कि कोइ अपना घरमे देखियौ एक ठाम बर्तन रहै छै तऽ ठनबे करै छै ह लेकिन कहियो बाहर के आदमी किया हम सब के बोलतेैय
ह ह कहल च अपनामे हम कुछो करियै अपनामे हम कटिये जइै मरियै जे हमर अपनामे दोसर आ हम हमर छै हम कुछो करियै किछु करिये बाहरी आदमी मजा छै कुछ कह दे ते हमर भाभी छै हम दू थप पर मारीे हमर भाभी छै हम दू थप पर मार
सही बात छै भाय खूनके रिश्ता छै हमर हमस अपन दिय छी की हँ आ अहाँ देखियौ सुख दुःख के संगी सा एतऽ हमही छियै
हँ हँ छबे केलय की हमर मालिक कहब कही भी कही भी रहेय छियै आपातकालीनमे गाँव लोग जाइ छै तऽ उएह भैय भाय भैयारी ने नहि ओ कहावत ने छै ओ कहानी ह ओ कहानी नहि छै बेटा अथी तक बेटी कनियां घर तक तऽ ई समाज के लोगे छै जे अंतिम अंतिम अथी तक समाज जे लोक साफ रहै छै ने हँ पुछो भाय हमर हमर मालिक छै ने कोनो एहन जग रहत कोनो एहन फंक्शन रह मुंडने किया ने रहे गाँव मे कोनो एहन फनसती लके किया ने रहे शादे बियाह किया ने रहे कोनो एहन केओ केहनो काज किया रहय छोड़ देनाय नहि छुट्टी देे छुट्टीलक त बाद मे कहलक सर देखिये बाद मे ओही नौकरी तो है मानते है करोड़ो आदमी मतल जहाँ घर है खेती प्ती है वहाँ तो नौकरी से हमको जादे है मानतेै हमको यहाँ महिनामे जो मिलता है हमको कम बेसी अपना ल परिवार चल चलता लेकिन जे छै यहां के हमरा के जे छै से गांव मे छै ने यहा की छी यहा यहाँ एगो शरीर लगे छियै कमबै छियै खाय छियै की बचैया किछु नहि बचैए अपना आरके मिडिल क्लास के आदमी छियै
आ नहि देखियो सखी हम कहे छी कि सब ठाम के अपन अपन महत्व होइ छै शहर मे छियै ठीक छै हम कबै छियै सबकुछ करै छियै एकरो बिना काज नहि चल सकै छै अहाँ बस अहाँ अभी जाक गाँंव मे बैस जेबै त धान
नहि चलि सकै छै केतनो यहाँके जगह जमीन यऽ ओ अहाँके छे महीना ओहिमे दिन राति मेहनत करबै तब ओहोमे अभी समय के अनुसार को जे हे जरिये जायत बारिश मे दहा जायत बहुत बात हे मकई के समय
आ नहि
घरमे सरय जायब
आ जानेिय छिय आइ कालल्हि ने जनेउ नहि सब भेटैत छै जने सब चलि गेलै से बाहर सब जाइ छै से त अहाँ कहबै कि काज कर दियअ तऽ जल्दी काजो नहि करै वाला भेटै छै दिन दू दिन लेल मिल मिलतै अहाँके लेकिन फिर से जे चाहबै कि हम खेत पटीदारी मे छोड़ द किछ तऽ अहाँके ह सही सही आदमी भेटबे नहि करत
सामनेमे करबै से सामनेमे करेब से दूसरा छोड़ देबूो चारस तीनस करबे यहाँके घर आयत यह ओहिस की फायदा कोइ प्रोफिट नहि अहाँ अहाँ करे कम्ड ह रहबै तबे
हँ खेनाय नहि नहि चलतै त के केना आदमी ओत रहते आ देखियौ शहर से आदमी जाइ छै ल के जाइ छै बेचक क तखन वहाँ जा छै त खरीद जे घटलय बढ़लय आदमी ओत खरीदके खा ले छै अंत लेकिन देखियौ कितनो छै लेकिन कहल जाइ छै कि काज परोज मे जे चारि गो आदमी जुट जुटे छै तभिये ओकर शोभा बढ़ै छै तऽ पैसा आ आदमी दुनू के
दुनू महत्व छै आदमियो के महत्व छै आदमीे के पैसा छै अहाँके आदमी सु नहि छै कहु मे परेशानी छै आ आदमी छै पैसा नहि छै तऽ ओहो सभ मे समस्या आदमी को परेशानी छै
आइकल छै म आइ के जमाना मे जे सोचबै कि हँ एके आ देखियौ अहाँ लग अगर पैसा नहि रहत ने ओहे दियाद अहाँ
ह देखब नाइ छै आ घूम की अहाँके कछो लेकिन एक चीज छै हमरा गाँव के बुझलियै हमरा आर गाँवमे नियम छै कोनो कर फंक्शन बिनेस बिजनेस कए रहल छै चाकरी कए रहल छौ बाहर में छ कोनो बाते नहि जे गाँव घर में छै अहाँ के बेटी के बियाह हय य यहाँ घर में कोनो भीन या कोनो एहन फंक्शन किया ने रहे टोटल सब बंन्द कर के रहत यहा के दरवाजा कखनी कोन चीज के जरूरी लागतै पैसा के जरूरी छौ तऽ पैसा के जरूरी छौ तऽ बोल कोन ची क जरूरी छ जतने समर्थ छ उतने नहि समर्थ छौ तऽ हमराास तोरा समर्थ छ ले के तऽ हमरा से ले हँ लै ले ई नहि होइ छै ने कि मतलब सबछ शरीर से पैसा सबकुछ तैयार रहत ई चीज छै
हँ हँ
आओर सब बढीयां ने
हँ सब छै नीक छै दीदी सखी फेर हम कॉल करै छी अहाँके ठीक ठीक ठीक छै